हालो
हँ गे तऽ तीन बजे आबै छौ इसकुलसँ
हँ तीन बजे एतौ
हँ हँ
हूँ
तब सोनषरसामे ओकरा जे
नय यछो कतौ राखै बला
हँ तोरा तऽ ओकरा नय लागतौ कतहु
वैह तऽ
नय तैयो जेना एखनसँ ध्यान यदि दए देतै ने हमसभ कम्प्यूटर आब तऽ कम्प्यूटर बूझी बच्चा वाला कोर्स भय गेले या
अगर कम्प्यूटर सब क लेते तऽ साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ ओकरा अथियो भय जेते ते नौकियो सब के तैयारी भए जेते ओकरा नीक से
ओकरा बाबा ओकर बाप कतहु छोड़बे ने करते बुझली ह ओकरा बिना ओकरा बिना एकरा सब क घर
हँ सहीमे होइ छै एकटा बच्चा रहै छै ओहो बेटीक तऽ बड़ नीक लागै छै द
ओ मंगल रहे ट्यूशन नय रहे मंगल छुटी रहै छै ट्यूशन त कहले कि तू मोन खराब छौ तऽ जेबही इसकुल कहलकै इसकुल एहनो छोड़ियह हम कहलिए की बना मंगाल से चाय नय बनेलिय ओ झा जी के तऽ उपास रहै छै
हँ
ह तऽ कहले की बनेबो लंच में त पहिने तऽ कहलकै मसाला वाला आलू आ मम्मी आलू बला परोटा बना एत देखियो कतई जोन सब छय मामी चोकुर चोखुर पराठा बनेलकै खूब खास्ता खास्ता द कऽ
अच्छा
तऽ हम कहलियै गे कि तोरा आइ तऽ जोन छौ तऽ नहिए हेतौ ओतेक तऽ जनल भुजिया बने एलियै न तऽ फेर ग घी बला पराठा बढ़िआं सनके घी द कऽ खुबसुन्दरसँ बना देलिए खेलकै एकटा क कहलके मम्मी ठीके म बहुत मस्त बनलै ये
हँ
वह लंच लगा आब हेते तऽ बड़ी भात खेते
ह आ नटवल के की हाल समाचार
नेटवर ठीक छौ रोज एक बेर पर फोन करै छिय
हँ
ह पहिने ओकर एक बजेसँ रहै नय एगारह बजेसँ तीन बजे तक क्लास रहै
हँ
आब काल्ह से भए गेलै य पौने एक बजे से लए कऽ छ बजे तक
अरे तऽ बीचमे तऽ कखनो कालके समय तऽ दै हेतै ने ओकरा गैए
हँ दस मिन दस बीस मिनट बीचमे दै छै टाइम लेकिन ओहो टाइममे घुमल फिरऽ मे बाय सल रह अपन रिपीट करजे पढ़ल त ओकरा रिपिट कर
हँ
ओते कोचिंगमे
हँ त इहो तऽ ठीके
तऽ ई होय रहै पहिने एगारह बजे से जे क्लास रहे रहे तऽ एकर तऽ खाना आबे रहै मेश वला एक बजे के त खाना नहि खा घर से वह नास्ता कके
हँ तऽ अपन खाना अच्छा मेसवला खाना ओतय दै छै कोचिंगपर दै छै कि रूमपर
नहि रूमे पर
ओ एतयसँगर रूमसँ खाना खाए कऽ जायरहै कोचिंग
हँखाना पीनाखाय के तब जाय छै नाश्ता सभ राखने छै अपन तब बेर बेर सफर नश्ता आब दिवाली छठिमे
समय तो तऽ पन्दह दिन डतै
ह आ मेन छैय की की ओह समय मे ओ एलेवेंथ वाल अथियो हेतैय न छमाही परीक्षो हेतैय नवम्बर सब मे
ओ ओ
तऽ ओहियो लेल ओकरा आबऽ पड़तैय
ह अच्छा तऽ एलेवेन्थ मतलब सहरसे स कए रहल छौ
नैय गाँवे से एतऽ साहपुर हाय स्कूल स
ओ ओ ह तब तऽ ठीके आबऽ पड़त हमरा भेलै शायैद सब उधरे से आब पढ़ाई हेतैय ओकर
तें पुछलियौ तऽ फोन कए के तंगो तु करै छी ही जेना सहरसा से करेै हौ
के
नैयभक
हलो
हेलो
हलो
हेलो नटवर आबै ओतय से ओतय से तंगो करै छैय जेना ओ सहरसा स करेै रहौ मम्मी पैसा मम्मी पैसा ला गै ई लेबै उ लेबै
उ तऽ करिते छैय उ तऽ बौआ देलकैय बैआ आठ हजार देलकै तकर बाद जाय काल पांच सौ टका देलकैय आ एक सौ हमरा स लेल तऽ फेर
हूँ
ह ऽ
ह तऽ हमहू कहलियै एकटा हमरो स्टडी टेबल ऑर्डर कए दही से आब किटू कहलकै मम्मी तऽ हमहूँ लेब तऽ कहलै ठीके छै ओकरा कहै छियै तौरा कए देतौ
ह आ नैय जाय छी टेबुलो ऊँचाइपर रहैय छैय कुर्सी पर से अथी करत ओहो लए कमर अ दर्द करैय छैय आ लिखै में नैय बनैय छैय ओ रहै छैय तऽ अपन कतौ लए कऽ पढ़ह कोनो टेंशने नैय
आहाँ अपना
लिखबै हमहुँ जे लिखबै पढ़बै न तब
हंऽ त
कोनो हं
तब गोदकी सब कहिया ओतस
हु एतो शुकर दिना बृहस्पैत केँ माछ मौस छिय
हूँ
शुकर दिन एतौ
जा बेचारी जे बियाह में ऐल रहेए बियाह भेलै नै ऐत दूसरे अैछ
हँ भोज भै गेलै काइल कनि नौ केस रहय। कहलके बड़ सुन्दर भोज काइल नओ केसो दिन सकरौरी रहै।
बाह
तऽ अभी रहतौ कि फेर ई सब केँ बाद चैल जेतौ दिल्ली
नै शुकर केँ एतौ शैन नै रैब केँ टीकट छैय हम ससुरो केँ आ ओकरे सब केँ
अच्छा फेर पप्पाजी जेतो
ह हुनका तेैइस तारीख केँ जाँच केँ डेट देल छैय न
अच्छा तै खातिर इहो बेड साउसो कऽ भेज दही।
हम तऽ कहै छियै चैल जाउ हरिद्वार सभ घुम लिहथिन लेकिन हिनका मोने नै होइ छौ ओकरा लंग जाइ केँ
जा हो दैव। कनिटा घुम फिरयमे की भए जेतै एक रत्ती सैह लेतै आर की।
नै आइ भोरमे चचा लग बैस कऽ निन्दा करैत रहथिन। हुनकर कानमे कम न सुना कम न सुनाइ पड़ै छैय
अच्छा ह
तऽ चिकैर चिकैर छोटकी के बाजै रहै तऽ ओइ प हम निकल लियै हम कहले की जे चचा केँ जे हिनका सुनै पड़य छैन कहलखिन हँ सुनै छियै तऽ हम कहलियै माँ केँ तऽ इहै टेंशन होय रहेै जे ई बुढ़बा अकनमा बहीर भए गेल यै हमरा बिपैत पड़ि गेल निन्दे सुनबे दुआरे माँ केँ टेंशन होइत रहन।
तऽ तोरा लग नै करै छै छोटकी केँ निन्दा ओते नै
हँ खूब करै छै की।
लेकिन कनिटा अ मतलब पप्पोजी केँ कान मे दए दै छौ।
हँ सभ चीज एना केलकै, एना कलकै, एना केलकै। उनकर छोड़ौत नऽ की करथिन
चचाजी मस्त मौला छथिन तऽ ओते अथी नय लागै हेतै
कहलियै ओहि दिन कहलखिन कि ओइ दिन कहलखिन की जे कतै से ई बलाय बकबकिया हमर कपाड़ पर खसि पड़ले यै माँ द तऽ ओय म हमरा आ हँसी लागि गेलय हम कहलियै कि जे रहथिन तऽ गामे केँ तऽ बियाह से पहिने देखलखिन रहे नै की
हे हे हे हे हे हे हे
हँसय लगलखिन कहैय छै कहै छथिन कि जे भक्क पहिने देखतियै तऽ हम थोड़े करतियै
अच्छा ओ नौकरीमे जे रहै रहथिन नऽ तैय खातिर ओते अथी ध्यान नय देलखिन इधरका।
नै नौकरी तऽ भेलै बिहाक बाद ओझा
अच्छऽ ओ हमरा भेलै पहिले सँ रहै।
पहिने भैंस चरबैत रहथिन नऽ
अच्छऽ हँ
हम कहलियै इहो जाइत रहथिन बाध बोन माँओ तऽ जाइत रहथिन बाध बोन हुनको हुँ
लेकिन तोरा हँ लेकिन तोरा मतलब दुनू जीव केँ अथी बारे मऽ पता छौ अतीत केँ बारे मे।
हँ माँ कहै छै की जे जाइ रहियै हर जन हर केँ खाना सब लए कऽ
अच्छऽ तैय खातिर सँ पता छै हुँ हुँ हुँ तब पाइन पड़लो रहै की
भोरे वैह कनिटा झीसी - झीसी तकर बाद तऽ रौद छो भइर दिना।
हँ नै हमरो सबके एखन कनि देर पहिले तक रौद रहै लेकिन फेर मेघ घेरने आबि रहल छै।
नय गे इम्हर तऽ खूब रौद छै करगर
हुँ नय रौदा छै लेकिन मेघो उधरसँ घेरने आबि रहल छै से छै आ मम्मीक सर्दी खासी सँ एकदम परेशान छै
अच्छा मम्मी कऽ मंगल हेतौ नऽ
नय मम्मी नय करै छै उहुँ
हम काइल एक बजे की नहा लेलियै हमर कनि मनि ठीक भए गेलै सर्दीसभ बस एक रति बस गला थि लाइग रहल छै आ तकर बाद की कहे छै मुँह तीत लाइग रहल छै अन्दरूनी बोखार टाइप केँ नय होइ छौ
सर्दी हेतौ खनो मऽ स्वाद नय लागै छै
हँ तऽ तेहन वला बुखार जो का तीत लाइग रहल छै लेकिन ओहो ठीक भए जेतै
एकरे ने डर रहे जते जगहं के पानि सब पीिलिये ये रौद में घुमलिये ये हालत हमर खराब हेतै इ नऽ हमरासे बेसी हमर माइए पड़ि गेलहु जबकि ओते अथियो ने घुमबो ने करलकै तै पर
नै बुझली तोराऽ हरदम हरदम तू सगरे सगरे जाइत ने रहै छी तोरा
हाँ पैच गेलैए या मम्मीके नै पचलैय एखन होइ छै कते आदमीके देह अथी रहै छै ने तऽ भए जाइ छै।
हुँ
तब ई भोजी सब अखन तक नै एलै या चंडी स्थान स
नै माँ कहलके बैरागन देखक एबौ
ओ बैरागन मतलब उ जे छागर सब पड़ै छै।
हाँ हाँ।
अच्छा हाँ तब तऽ आब आब भए गेलै तै ओना
कहलके कनिया सबेरे खाना बना देलकै पप्पा केँ खुआ देलकेँ
हाँ।
तकर बाद निश्चिन्त भए गेलियै आब जेबै सुतनाइए छै न त बैरागन देखयै ले छियै कहलियै बुढ़िया तुहूँ खूब घूमै छै परसू अयला गङ्गा नहाके आइ गेलाहँ चंडीथान
हाँ नै आबै मौका लागलै न
आइ दीदीेके मारैज डे छियौ
सहीमे लेकिन दीदी नै लगेलकै ने तऽ हमरा भेलोै शायद आइ नै हेतै अठारह तारीखके हेतै
नै आइ चौदहे जुलाइ के छै
तऽ वएह हमहूँ देखलियै कहलियै लगेबै फेर नींद आब गेलै सुति कते गेल रहियै कहलियै आब कखनो कहबै दीदी के मम्मियो के नै बत- तेलिए मम्मियो फोन क लेति तऽ
आबे लेकिन मौसीक के नीक रहतै ने कतहुँ से घुमिकऽ एतै तऽ मौसी उ- एते काज करै ल रहतै ने भोजी अपन कए देतै
हाँ तहन ऐ हुँ परसू जे गेले रही ई सब ओतए गङंगा नहाबै लाए
हाँ।
यऽ लङंग जे घाट छो उतए
हाँ हमरा नाम नहि छो प
नहि महादेवपुर घाट या ऐहना किछ छैय तऽ ओहिठाम गेल रह नहाय लए तऽ ओहिठामं एलैऽ माँ पैर फूलि गेले रहे गाड़ी पर जे लतका के बैसले रह गाड़ पर जे पेर